हँ की हाल चाल छै
ठीक है अपन कहू बहिन अहाँके की हाल चाल छै
छै बाल बुतरू भी सब नीक छै अहां के बाल बच्चा के की समाचार छै अहा के धी आवल छियै की
आ नहि अभी तऽ बच्चा सभके छुट्टी भेलै एखनी ई एगो बेटी जे हमर छोट की है से इंजीनियरिंग के पढ़ाइ करै छै अखनी तऽ ओकरा इहे डेढ़ दो साल भर मे य डढ़ दो महिना के छुटी ी मिलै छै तऽ ओ घर मे अबै प छै तखनी तऽ सब बाल बु शुरू केला से बड़ा घर में रौनक जे
सही बात छै ने एगो बियहल बेटी भी आओल छै ने अहाँके
ह हँ एक बेटी के बिियह कले रहे नवम्बर मे तऽ ओहो ओहो आयल अ छै एना त मेहमानो आयल दालथिन हत तऽ मेहमान आके रहू के दू चारि दिन मे चल गेलखिन हुनका छुट्टी नहि देलकै कम्पनी तऽ उ तऽ न रहलखिन मगर बेट किी जे हइ से रहि गेलै आ बेटियओ नौकररिए करै छै हँ तऽ ओ रहि गेलै आ मेहमान तऽ नहि रहलथिन मेहमान चलि गेलथिन अपना सबके यहाँ तऽ मिथिला मिथिला मे जाादे दिन मेहमान न ही नहि रहय चाहैत छै ने
ह नहि बात तऽ सही ओ बात तऽ सी छै मेहमान जादे दिन रहे छै तो एक बार कहल एगो कहावत छै कि एक बार के आवल मेहमान कहूना दोसर बार के आवल मेहमान ठेमुन सु ना आ तीसर बारके आबल मेहमान कहू ना
बताउ ए त बे जेती कए लसा तमे पाहुन तऽ चल जाइ छी पाहुन सब अपन दू तीन दिन रहके कह छै जे केहना जे क देत से से पहिले च चलू यहाँ से ससुराल से ह हह
ई सब बहुत परचलित कहावत छै हमरा आर मिथिला आर के ऐसे तऽ दामादके
ऐसे तऽ ई हे तऽ एते हँसी लगले हमरा एते हँसी लगलै सुन के जे बताउ जे उदमा केहु नहि देतै ओकरा के कह देतै जे केहू न है हहह ह हह
नहि तऽ ई सब भी कथा कहानी खूब परचली तऽ अछि जें हमरा आरके मिथिला मे
मिथिलामे की हइ ने कि समाज के बड़ा ना आओ भागत होइ छै ए दमाद हा इ होइ छै जेना चार रंग के तरकारी है तरुआ है भगरुआ है चटनी है सलाद है इत की खाना बनावे पड़ै छै त कोई कते दिन बना क खुयेतय एक दिन दु दिन ऐं एहि सँ चाहे छी जे पहुना ज जादा ना छै अपना सब
ई दीदी अहाँके अपन ई बात भी जानलो कि अपन के जैसे दिन के कुछो बचल कुचल रहै छै तूसरात के बनाबे के ओतना झंझट नहि होवे छै लेकिन लेकिन अगर एगो पहुना चाहे कोइ मेहमान आ जाए घर मे तऽ फिर ओकरा खातिर तऽ अहाँके तनि अलग से ब बसथ कर रे पी भोजन के प्रबंध चाहे कतहु कुछो बचल रही ई गर्मी मे तनी कष्टकारी हो जाइ छै जे एकरा रसोई मे रहै छै
सही कहै ह ह ई तऽ बात स कह गर्मी अच्छा गर्मी बहुत पड़ रहल छै एते गर्मी पिछला साल न प जतेक गर्मी ई साल पड़ि रहल हइ
करबी छै बाबा रे एकादन बारिशो कैसन कर छै अभी त मनसून आ मे तनी टाइम छै हँ तब तब हँ तब तक तऽ एकदम खेला के रख दे ्छ ह गर्मी हराारके
तऽ ई गरम ई गर्मी से बचेला अहाँ अभी की करै छी या की की प्रोग्राम उोग्राम है ज मौसम घर गेल छियै तऽ वहााँ की की चल रहल
यहाँ त यहाँ तऽ एत आओर बड गर्मी छै एते गर्मी छै क एकदम देह चौबीस घंटा लगे छै कि लहर मार लहर मारे छै मसीर ते तनि बैठ करके तनि कभी आम के शरबत बना के ऽ कहिय कनि ब शरबत दे क कौ क तनि अथ के मैंगो सेक बना के देबै छै तऽ बनाना सेक देै छै कििल ल तनी लिक्विडे लिक्विड चीज तनी जादे कर के देवे छै कि शरीर डिहाइड्रेट ना होवे
न होतै ने ई तऽ ठीक कहलियै अहाँ तऽ अभी अभी की बनै छै मौसीीक
अभी तऽ तनी बोल ले छियै कि तनी हमरा आरके भिंडीके सब्जी खायके मन करै छै हमरा आर मौसी बड़ी नीक सब्जी बनाबै छै भिंडीके तो वही कहले छियै कि हमरा के भिंडी के सब्जी बना के आ रोटी एकदम रूखा रोटी बना के दू तऽही हमरा खातिर भिन्डी के सब्ी आ रोट की बनै छै तर साे तनी आमके कच्चा आमके चटनी बना बनाबै छै
ह नहि नहि बड़ नीक खाना बनैत छै आम तऽ आ अहाँ गेलियै तऽ बस मौसीे घर रहबै कि कही घूमे पर आय जाय के विचार छै आा की विचार छै
हँ तथी तो यहाँ पे आस पास मे धार्मिक स्थ स्थल खूब छै जैसे पटन देवी छै गंगा जी छै गङंगा घाट छै अ छोटकी पटन देवी छै बड़ हनुमान जी के मंदिर छै गुरुद्वारा छै आसपास मे खूब मंदिर उंदिर छै कनी हमरा आरके तऽ आज तबियत ठीक नहि रहल तऽ हम तऽ नहि गेल गेलियै तऽ मतलब बड़की बेटी मसीर सब अपना साथे सगे घूम फिर करके आवल छै आज दू चार गो आस पास के मंदिर अब कल देखब अगर हम र म तनी ठीक रही तो निकलब घूमेय खातिर
ह न तऽ चलि जेबै घूमबे त तऽ अहूँके उएहे सभ जगह जाइके हइ ग्गा उङ्गा जी आा इहे सब जे मन्दिर उन्दिर अहाँ कहलियै
हँ एगो बहु त नीक मंदिर के जानकारी भेल छै बाल्मीकी की नगर के तऽ कल हमरा आर के कनि राजगीर जाय के पलार छै तऽ सोचले छियै बाल्मीकी नगर मन्दिरके बिी ब्राह्मण अपना साथ साथ बालो बच्चा केकर बाद एक
ह बड़ नीक विचार छै बड़ नीक
हँ ताकि बालो बच्चा के अपन धर्म करम के ज्ञान हो भइ
काज जरूर करबै जेना ने कुछ घरसँ बनाके बाल बुतरुला रख लेबै गर्मी बहुत पड़ै छै बाहरके खाना नीक नहि रहै छै
न ई ई राय तो अहाँके ठीक दे हमरा आरके त ले रही है हम कि स धर लिटी उूटी बना करके असने ठरले
हँ
कि कुछ न तऽ कम से कम हँ
हँ नहि नहि बाहरके खाना ने गर्मीमे नीक नहि होइत छै बाल बुतरुक खयलक जेना बीमार पड़ गेल तऽ कहाँ अहाँ घूमे जेबै कि डॉक्टर लेके भ भागे जाय पड़तै कही डॉक्टर मिलतै कही नहि मिलत त ईहोत दिक्क हो जाइ छै छै ने
न न सही बात छै आ कैसन तेल के छानल गड़ल रहे छै तऽ कैसन अभी तो सब चीज के दामो बढ़ गेल छै ने गैस के दाम बढ़ गेल छै और तेल उल के दाम पड़ गेल छै त ज दस रुपआ के चीज छै उसी दे बीस रुपआ अठारह रुपआ टको दाम बढ़ा देल छै ओ आर के त बाहर से तो लेके खाइ से अच्छा छै कि तनि आदमी अपन मेहनत कर लेब तऽ घरे से ले क जाय तऽ ओ तनि सुूखा सत्त धर लेब आओर तनी सतू भरके ल की धर लेके कहूँ कनू अगर हँ तू ओ घोरकें पीएल जाइ
हँ नहि सत्त सत्तु आ लिट्टी तऽ रखीए लैबैय आय अहाँ से अगर पार लाग जेतै तऽ नहि होतै कितना नीम निमकी उमकी बना के रख लेबे धिया पुता के बड़ पसंन्द होय छै निमकी
हँ ओ तनी नीक लगै छै चाय नीमकी खा
हँ हँ त जेना जाइत छी तनी लम्बा जाइत छी तऽ लम्बा खाना भी होयके चाहियै ने जेना लिट्टी कहल पिय सत्तू कहलियै तऽ नहि होते ते इतना निमकी छै स्थान के रख लेबै ओहो
सफर भी त लम्बा छै
ह तऽ ई सब भी देखबै अगर पार लगते मौसी से कहे ज
हँ तऽ मौसी आर मौसीर बेटी सब छै जवान घरपर तऽ सब मिलजुलके अगर हाथे हाथ काम करै छियै तऽ बन जाइ घरमे कोन बड़ बात छै हँ बन जतै कोन बड़ बात छै
आ मान कि हँ हँ हँ हँ आ बच्चा सब जेना अपन मागलक खाय ला तऽ ठीक है बिस्किट हय बाहर के खाना तो मिले छै छै उ तऽ आदमी खेबे करे छै लेकिन तनिका ई सब भ घरके के भी रहै छी तऽ अच्छा लगे छै ने बच्चा सबके खााय मे ओ से कहलियै ने मह हम्र्मण
ठीके हमरा आरके तनि मन पुरा देलहु अहाँ कनि बता देलक त तऽ हम तनी कम्म के
ह ह एहि एहिह से ने आदमी एक दूसरा से बात करै छै कि तनिका हम बिसरि गेली ता अहाँ बिसर गेली तऽ एक दूसर के मन
न न सही बात छै आपस मे बात भी उपचार करै से यही होबे छै ने कि कुछो अगर हम बिसरागे तऽ अहाँ या मोन पूरा दे देलू आ न तऽ तनी अहाँ कुछो बिसरा गेल तऽ हम मन पुरा देल
ह ओहिी से कहै छी जे सब बात बहुत बढ़ििया रहै छै आ कभी कभी आदमी के बात आपसमे करे के बीच चाए अभी तऽ एहन हो गेल हे कि कहा ई मोबाइल रुक त मोबाइल के चक्कर में आदमी के बातो चीत छूट गेले आदमी कहाँ बात कर पबे छै कपड़ोसँ जल्दी एम्हर ओम्हरमे बात जेना मोबाइल नहि रही तऽ पहिले आग घूमै चलि गेलै आा आगे पीछे बैठलै
अभी तो फोन लगा के हँ दीदी ठीक छै तऽ हमूँ तनी जाइ छ खाना पीना भोजन पानी बन गल छै त खा ठीक छै अहूँ भी खाउ आराम करू ठीक छै
ठीक छै अच्छा ठीक